हेलो। हँ गोड़ लऽगै छी, ठीक। ठीक छै, ठीक छी।
हँ ठीक छी, बौआ सब की करैये।
किछो नहि बौआ खेलाइय, माछ बनैय तऽ माछ खाइय। तऽरल मांछ खाइय, ओकरा मांछ नीक लगै छै ने।
हऽ गे काटो ने गरि जाइ गै।
नइ-नइ गरतै, ओ खुआबै छै गढ़िया वाली आयल छै ने। सेहो छै बैसल, फेर दादी छै ओकर, सब बैसल छै हम छत। पर एलियै नेटवर्के ने अंगना में काज करै छै।
वैह वाइफाइ लागल छैय।
ओ मौसाजी ठीक छथिन।
हँ ठीक।
आयुस पियुस।
हँ सब ठीक छैय। - ऐ गैय तऽ बौआके के खुआबै छैय तू।
नई हम तऽ छोत पर छियै।
नई छौ कनतौ नैए
नै नै आब ओ कनै बाली नइ आब हमर बौआ सब दिन हमरे बौआ छोट रहतै गै।
नै तैयो।
आब ओ पैघ भेलै कि आब वो बौआ की करै छैय। खा एक बेर मुँहमे ले छैय कनिटा टुकड़ी आ दौड़ के भागै छैय छुई ई क क आ कनी दूर जतौ आ दोसर आदमी के छू लेतौ फेर दौड़ क आबय छैय। आ फेर मुँहमे ले छै फेर सुई क के भागि जाइ छैय जेना गाड़ी नहि चलबै छैय।
हँ।
आ तेना तेना खाइ छैय।
आंय गै आ भात रोटी खाय छौ आब।
ब भ नूनगर चीज नै खै चाहैत छैय, मीठगर कथी कहै छैय खीर बना देबही तऽ खीर खाइ छैय फेर दूध रोटी देबही म दूध रोटी ओहो टटका रोटी जे दूध रोटीमे फूलै लय देय छैय त चिम्मट भऽ जाय छैय ना।
त मिकस मिक्सी नहि छौ।
आब एकटा अथी लए मिक्सी हमरा अपन नै छैय मिक्सी हमरा दियदनीके छैय फेर एक एकटा लय मिक्सीके हम अथी करबै।
चारि सए मे।
अच्छा मिसो पर।
हँ एते सुन्दर रहतौ किछु कह के ने खूब सुन्दर बिकाइ छैय।
ह तऽ हमरा लिंक भेज देब अपन लऽ लेब ऑर्डर क लेब व्हाट्सऐप पर।
ह चार सए मे तऽ दै छैय तऽ।
आब ओ हँ लऽ लेबै ओ बड़का छैय ने तऽ उतारू फेर पीसू तऽ ओ फूलै लय दइ छियै मतलब दिनका रोटी रातिमे फुलै लय देबै अखन जे बनेबै तऽ एकटा फालतू बना लेबै ओ भोर लए रखबै। अगर भोर, भोर के तऽ नै भ पाबै छैय कियाकि सुति केऽ उठे छैय तुरंते क़ैँ-कैँ- कैँ- कैँ करऽ लगै छैय, भोर के खाए नहि चाहे छैय।
ह भोरके बिस्कुट-तिस्कुट रखने रही।
एँ।
भोरके भोरके बिस्कुट सब यूज करहि।
भोरके तऽ नै बिस्कुटो नै खाइ छैय।
अथी त बला बिस्कुट अबै छैय एकटा ओ चायमे डुबा-डुबा दूधमे डुबा- डुबाके खाय छैय।
ओट ओकर अबै छैय तऽ ओ नहि खाइ छैय ओ दुनू भाय बहिन खाइत छथिन। अच्छा देखी मंगेबै आ ओ खेथिन नहि खेतै नहि तऽ फेर अनेरे कथी ओते करबै। आ सभ चीज ल बिना मारि खेने तऽ खेबे नै करै छैय।
हुं।
लेकिन जखन खीर बना देब खीर हम बनबै नहि छी जेना भात बनेलहुँ ने
हँ दूध भात द क
हँ तऽ ओहि मे भात दऽ देलहुँ भात मे तऽ कनी दूध दऽ देलहु आ खूब के गैस पर खौला दै छियै, जखन एक रंग मिल जाइ छै, तखन चीनी दऽ दै छियै आ तखन फेर, ओ ई नहि बुझै छै जे खीर खाई छी ओ मतलब ई नहि बुझतौ भात कतौ की नोत खाई छी मतलब कतऽ कत कतहु कुमारि खाइ ले गेले ने हँ कतहु कतौ कुमारि खाय ल गेले न तऽ फेर पातरि वाला ओकरा नोत भेटले तब खीर तऽ आब ओ खीरे बुझै छै। कहै छै नोत खायब यै ई नहि खायब ई छी छी छै।
आब ओ नुआ कहै छौ?
एं
मा कहै छौ आब।
हँ मम्मी कहै छै माँ नै कहै छै।
हां हां मम्मी सिखहबी मम्मा सिखहबिही। अतबे कर, हमर पियूष सब कखनो के मम्मी कतौ कखनो क माँ कखनो कतहु माय
ई से नहि कहैया मतलब कहैया ई नहि छै हरदम मम्मीए कहैये कखनो काल के अगर दस बेर मे छओ बेर कहैया चा ची तऽ चारि बेर आब मम्मियो कहैये आ हमरा से ढूसि लड़ै छै। कथि कहै छै अखन कनि बजनाइ सिखब सीखे रहल छै ने नीकसँ सब किछु बाजल नहि होइत छै। तऽ हमरा मुंह दिस ताकि कऽ की कहै छै तोहल बेटा नहि छी पप्पा के बेटा छी। अहिना, तखन फेर कहत त कि ई तोहर घर नहि छौ, अपन घर जो, नानी मा अङगना जा
हुं।
एहिना क क बजतौ, हि दिन माओ के माँ फोन केने रहै ते माओ के कहलके। जे ई मार ई मार हमरा ई मार हमरा।
करै छैन काज।
हँ हुनका हुनका बेसी काल चलै छै काज, एहि बीचमे चललैए काज। काज चल सी एगारह पर टेक्टर चलै छै ने।
मेहनतिया छथिन यै।
हँ से छै, कथि गय, कथि कि मेहनतिया ट्रेक्टर छोड़ि के दोसर चीज मे हाथ नै लगबे छै।
जे जैह काज करतै वैह मे ने मोन लगै छै।
हँ गाड़ी चलते तऽ चलतै आ नै ते भरि दिन सुतले रहतै, मतलब हमरा ओ छोड़ि के कोनो नहि गाड़ी के साफ करतौ नहि तऽ घर मे अपन पड़ल छी फोन देख रहल छी, ई करै छी बस आर नहि तऽ घुमलहु टहलहुं, सौरभ जी सने
हुं, सौरभजी कि करै छै काज सौरभजी।
गै ओ सौरभजी पाय रखतै ने तऽ सौरभजी मनुख भऽ जेतै लेकिन पता छौ एक दिन के पर डे ओकरा एक हजार से बेसी रुपआ होइ छै।
आब मोन राखय ये।
हँ ग्रील बनवै छै बहुत बहुत प्रॉफिट छै। म त छ किलो गेबे। चीज केओ कतहु बनबै लए तऽ तीने किलो बना कऽ दऽ देतहुौ आ तू लोहा मे क बुझहीोहा के ओजन कते होइ छै। आ तू सची जे क्वंटाल भाव देथ। जे दे तऽ जे क्विंटल भावे बेचैत हेबै तकरा तऽ आओर पचास हमराऽ लागैए तीस चालीस किलो मारि लेक हथिन।
हँ नहि तऽ ओत बुझलहि ओ सब मेहनतिआके काज पढ़ल लिखल लोकके नहि हेतै कैल।
नहि नैय-नैय से नहि।
आ त तब ने भर छै।
घर हँ ओकर तऽ कनियो-कनियो नहि बेसी पढ़ल लिखल छैय।
कनिया तऽ मुर्ख भाइजी कह लक जे बड बदमास।
के कहकउ हँ नैय छै बेसी पढ़ल-लिखल।
कहलक हम गेलियै आ हम किछ पुछलियै त ओकरा लोले पर जवाब रहै बैस। कनिको अस्थिर नहि।
नैय अस्थिर नहि छै बजेमे धुरन्धर छै मतब देखि गइ कोनो चीज बड़ बेसी नीको नहि होइ छै।
हँ ओ हि नै नीट
ह कोनो चीज बेसी नीको नहि होइ छै सेहो छै।
बजै छैन बड्ड बजै छै तऽ मूर्ख छै ने तऽ दुनू प्राणी के मूर्ख सभ भऽ गेलै।
ओ जहन बियाह ठीक भेलै ने तहने ओ कहलखिन जे छटा सतमा पास। हम पुछलियै यौ एज कते हेतै हमरासँ, हमरासँ छोट हेतै? तऽ कहलखिन नहि अहाँसँ पैघ हैत एज मे हम कहली कि हमरासँ कहूँ पैघ होइ। देखिय गई हम चौबीस साल के छियै तऽ हमरा स कहु पैघ एतऽ पुछलखिन आहाँ कते साल जहन गेलखिन न
हू
ओ चतुर्थी दिन तऽ पुछलखिन अहाँके ग्रेजुएशन कुन क जा टेंथ कोन अथीमे भेलै दशमा को मैट्रिक के मे केयने छियै तऽ ओ कनिया थक-थका गेलै।
तहन फेर पुछा मतलब बड नहि ओ तऽ फेर कहलखिन जे पाँचमे, छटठा पास छियै कनिया।
हँ-हँ-हँ
आ ऊपरसँ किछ अबितो नहि छै। बुझी ने नहि व्हाट्सऐप चलबे छै, ने फेसबुक चलबै छै, नहि इंस्टाग्राम चलबै छै, खाली यूट्यूब चलबै छै।
नहि फेसबुक चलबै छौ।
हँ ओकरा नामसँ किओ फेक आई डी बनेने रहै। ओ हँ ओ ओकरे फोटो ओकरे की खराब-खराब पोस्ट करे त छोटी फोन केलक हमरा कहलक गई रि पोर्ट मारि दही कनी ई आई डी के पता नहि के हमर भौजी के नाम से चलबे छै। तहन फेर रिपोर्ट माइर देलियै नहि छै पढ़ल-लिखल
तोरे बला
हँ नाम छै काजले मिश्रा तैय न सब कहय एं दुनू बेस फ्रेंड छी ई दुनू कनियो के नाम बेस एके रंग आ दुनू के कनियो अछि एके रंग। स ज हमहु छियै पात तर ओकरो कनिया छै पातर लेकिन ओकर कनिया लम्बा बड़ छै गे तोरो सबसे लम्बा।
तैं ओ जहन मोटा जेतै ने तहन बड्ड नीक लगतै।
हँ कनिया न
ह कनियां मोटा जेतै मोटा जेतै तऽ गोरा जेतै तहन बड सुन्दर लगतै। जे मुँह कटिंगर छै।
हँ मुँह कटिंगर छय पातरे बड़ छय। गई द ब पता छौ बियाह टाइम मे तऽ बहुत पीरसीयाम रहै लेकिन एतऽ रहलैयै तऽ कनी रंग फट लैयै अखन घरसे बाहर निकले नै ने छैय।
हॅं त कत निकलतै नैहर-तैहर जाइ छै कि नै?
नै कनिया के स्कूटियो छलैयै अपना घर मतलब गांव में वैहै स्कूट कुटी अनलखिन है एखन ऐत केओ छै नै माय असगरे छैय।
त ओ कनिआ के स्कू कनिआ स्कूटी चलबै छैलै कुमारि में?
चलबै छलै से नै पता पर छलैए गाम मे तऽ ओ रखले छलैया तऽ ई अपन लऽ कऽ आयब कहलखिन की ल कऽ चैल जो एतै एते रैहिया सब चलेैतौ फिरतो मतलब राखल राखल कबाड़ियो भऽ जाइ छै ने ओसब समान तऽ आन लेलकै त
ओकरा भाय छै ने कनिआ के से।
तऽ बाहर मे रहै छै ने खाय पियए वला भए छै मतलब मनुख नै।
अच्छा आब कनिया सब छै न माय- बाप।
बापो दिल्ली मे रहै छै बुझही नै ओ कनियां केहन छै जे ओकरा अथी कथि कहै छैय उं उं उं अथी केलकै बियाहके कोनो चीज अपना पसन्दसँ नै लेलकै आइ के डेट मे मानि के चल तोरे अगर आयुष की पियुष बेटी रहितौ बियाह करितौ तऽ कहितौ न जे हम अपन पसन्द के साड़ी लेबो या फेर अप अपन पसन्द के लहंगा लेबौ से कोनो नई जे आइनकऽ देलकै बाप सब से पहिर क कऽ लेलकै।
छैहे की आब कथी चाहि।
ऐं आ पता छौ मामी हुँ मामी के माँ जे सुंन्दर- सुंदर साड़ी देलकै मुट्ठी -मुट्ठी ओहन साड़ी त हम बुझी न आ एते सस्ता- सस्ता मोटा वाला सब हमही सब तऽ किनवा देलियै सबटा साड़ी। हम जे बरसाइत केने रहियौ हाँ बरसाइत जे के हमर बरसाइत वला साड़ी देखने छीही?
नइ धियान अइ, हॅं हॅं।
ओ बरसाइत वाला साड़ी हमर कथी कहै छै उ ओहने मे एकटा हरियर आ लाल छै साड़ी ओ कनिया के। और एकटा छै बैगनी और बिम साबुन के रंग जे होइ छौ से बनारसी साड़ी एकटा लाल बुन्द और एकटा कत्थक मतलब आ एकती ए हाँ एकतीस सए मे दूटा आ हँ बेसी मोटे वला स। बुझही न लगभगे मोटा हम सबटा हमी पसन्द केलिये आ तू एकटा साड़ी देखबी तऽ तोरा लगतौ जे चार हजार से कम के एकोटा साड़ी ने छै। देखही मोटा वला से की होइ छै दाम तोड़बीही न तऽ तुटतौ हम जे अखन साड़ी पहिरे छियै से साढ़े तीनेसै- साढ़े तीने सै वला साड़ी छै हम तोरा फोटो भेज देबौ एत एते सुन्दर साड़ी छैय
हाँ हमरो भेज हमरा पता नै की भऽ गेले हमरा एक रती मोटका साड़ी मतलब एगो लेश सो जे रहतौ तऽ हमरा जेना देहमे गड़ लगैया।
आब नै ओते होइ छै गे हमरा सभके नै होइ छै पहिरल तऽ तोरा कतयसँ हेतौ पहिरल।
ई साड़ी जे पहिरे छी सेहो नै हमरा पहिर
जहन मोलाइम भऽ जेतौ तऽ नीक लगतो।
एक हाँ मुलायम
हाँ आ ओ मोलायम होय मे टाइम लगे छै तुरंत मोलायम होइ ने छैय।
एते गर्मी लगतौ एकटा बुझही ने ओ सा कुनदन-कुनदन बउआ दीदी दूटा देने रेहा पतरे-पतरे से साड़ी हम पहिरै छी एतेक मुलाएम साड़ी छैय दूटा से किछ कह के नै एते हमरा गर्मी लगैया।
हमरो लग हमहुँ पहिरे छियै डेली यूज मे सिम पले सिम्पल साड़ी गए एते अथी पहिरबही तऽ ककरा मतलब ककरा एते महंगा महंगा जु जुमतै
हमरा तय होइयै हमर निकहा साड़ी रखले रैह जेते
हमरो हमहुँ नहि पहिरे छियै नहि कोनो सिल्क पहिरे छियै नहि कोनो बनारसी पहिर एकटा बनारसियो हम किनलियै ने देखा देबउ कहियो फोटो भेजबौ